हँ ठीक छथिन
हँ हँ बढ़िआ
ओर सभ हमरो बढ़िआ छै की करे छथ
खना पनाकेऽ तैयारी हँ कढ़ी चावल
अच्छा
ह बड़ी भात
हँ हँ बनेलिय हन नहि एखन
बस आब बन तऽ हू
बौआ सब ठीक छन
हँ हँ सभ ठीक छै अहाँ सभके बैन गेलै
हँ हमरो सबके अखने बना लेलियन हेन सवेरे तखन से मेघ लागल छलनि इम्हर बड़ जोर तऽ पानि त नहि भेलै लेकिन ठनका से खूब छठी अवाज सब भेल हन
अच्छा नग एमत बड मु मौसम खराब छै बहुत बजे मौसम छै
तें दुआरे सेवेरे बना लेलियै कियाकि त लाइट ताइट के तऽ कोनो गारंटी नइ रहै छै कखनो लाइट काट देलक कटलक तऽ आब ठणड वातन का खौसल
हँ हँ बिजली गिरल तऽ बस भऽ गेलै तहन
आब चौबीस घंटा तब वे न करतेतेै कहलिए सवेरे सकाल बना लै छिय
ह नहि गर्मियो बड छै ओ ने
निब छै जे तते लेट भेल तते आऔर दिक्कते भेलकिचन मे
हँ ह
ताहि दुआरे अखनी बना कऽ बैठलियै हन
एक आओल
हमहूँ सब बनेलियै हन दिन मे कुमहरौरी के सब्जी बनेने रहिय तऽ रहबे करे कनी अखन स्वास ओहिना आलूके सब्जी भात बनेलियै हन पपा ल एगो मकईक रोटी बनतैन
पापा किया मकई के रोटी खायए लगलखीन
एक दिन दू दिन खेलखिन तऽ हुनका नीक लगलै आब खाय छथिन
ह अहेके घर से आइल रहै मके कटा
नहि हमरा सबके गाँव में कहाँ मकई तकई होइ छै
पप्पे के सासुर स आयल हेतै
हँ उमरे से आयल छलै
जिन्दगी ब
हम सबके गम त एगो जवाना भऽ गेले मकई भेला
अ इलाका में हम सब कहियो देखबे नहि केलिये होत ते मकई हमरो सब के टाइम मे नहि कहियो मकई
नहि हमरा सबके टाइम में होइ छलै हमरा सबके बहुत बहुत मकइो छलै बाबा खेने छलखिन तऽ बेल सब नहि सब तोड़ि लै छलै छोटका लोक सब जाइ तऽ ह मैय हमर जाइ छलै ओगरे सब ल तऽ हमहुँ सब जाइ छलियै ओहि में खिजा खिज्जा बाल में औगुरी भोक के लोक नाव भोक के देखे दूध निकले छले तऽ ओह बाल तर कान ओढ़हा खइल तऽ पहिले हमरा सभके बहुते बहुते मक्कइ होइ छलै छोड़बैके लेल लोक तऽ हाथे से मकइ छोड़बै छै अपने तऽ ओते ओ ते मकइ रहै तऽ छुटतै केना तऽ हमर बड़का बाबा सभ तऽ नहि हुनका सरकारी नौकरी छै तऽ ओसभ अपन खेती नहि करैत छथिन तऽ हुनकर जेना हमर बड़का कनिया भेले हमर बड़कीचा मैया से हुनकर बेट हुनकर बेटी सब रहै तऽ सब बाजी लगबै जे जे जते बाल छोड़तै ने तकरा हँ तकरा ओतेक नेरहा जे रहते तऽ अपन नेरहा सब जमा कऽ कऽ के रखतै ओकरा ओहिपर ओते रुपैआ भेटतै तऽ हमरा सबके तऽ छोड़एल होइ नहि छलै तऽ हमसभ अपन सभमे सँ एगो एगो ने हाथ चोराइए लियै त सम्ते बे सीने र आम रेस रङ्ंग होइै अचछा हँ आ सब अपन गिन गिन के राखे तखन साँझ के सबके जकर जते छोड़एल रहे त ते एगो नेह पर एगोे रुपैआ डी तऽ अपन सभ जगह जे मोन हय खायल ते सबस बेसी रुपैआ हमरे सबके भेटैत छलन
फायदाक के काज छलै ह काजो फायदा के रह है
हँ आ सब तऽ बुझ बुझ जाइ कि चोरेलखन लेकिन बच्चा रे त किछ कहे हमस त आना सब लगिय त सब दऽ दे पैसा सब
ह नहि हमरा सबके गाँवमे कहियो नहि मक्कइ मकइ भेलै कनि मड़ुआ कनि मनि देखबो केलियए होते मरआ त होइ छै लि कनी मनी खूबे जकरा होइत छलै तकरा बढ़िआं होइत छलै
हमरो सबके मकई बहुत बहुत होइ छलै पहिनेे तऽ चूल्हे सब पर ने खाना बनै छलनि अपना सबके तऽ ओकर नेहा बड़ नीक जड़ैत छै आग मे लहलहा कऽ तऽ ओकरने रह पर खानो बनबै तऽ खानो बड सुन्दर बनै मतलब आँच बहुत तेज तेज लागे त ब ह त वला आगि रहै छलै ग
ये अहाँ सबके गाँवमे पहिले जमानामे बन चूल्हाप पर मे हम तऽ एखनो आ देखै छियै तऽ गैस खतम हो गेल त चूलहे पर
हँ तऽ अखन तऽ अकाली मे हमरो सब के बन छनि लेकिन मतलब बहुत दिन से अपना सबके नहि केो बनबे छलनि बंद कऽ देलकनि बनबे वालला तऽ बनबते छै अपनासभके घरमे नहि होइत छलैन
हँ बन्द हो गेल ल जे
लेकिन एखन तऽ जेना दिक्कत भऽ गेलै हन तऽ आब नहि रहैत छै पन्द्रह एक महिना से बेसी तऽ गैस चले नहि छै तऽ पन्द्रह दिन चल रहल तऽ लोक की करते तऽ अपन चूल्हे पर बना ले छै
हँ वएह एेतै पुरानेवला टाइम एतै देखबै ततेक चीज महँगाइ बढ़ेतै ई सब तऽ पुरने चीज एेते वएह टार वएह ब्रद सब वएह हर वएह हरवहा सब देखब
तें ने पहिलुक पहिलुका लोक तें ने पााय रहै जतबी कमााय लोकके लेकिन रहै छलै पैसा कड़ी खू
हँ हँ
कियकि सभ अपन शारीरिक मेहनत करै नहि हइ कोनो ट्रैक्टर छलै जे ट्रै्टरला आब जोतै ल जेतै ट्रैक्रलला के पा देतै बिया उखड़ि देतै जौनके पाइ दियौ सब अपन देह से मेहनत करे आ खाय खाय पर पेट पर जोन बोन खटे
हम हम तऽ बुझै छिय आब जत फैसिलट ी भेले त एतेक भीख मंग दलिदरो घुस गेले आ लोकके शरीरो खराब भऽ गेलै पहिलुका टाइम रहै जे लोक जाय हमसभ जइये धाने कटबे लए जे जइये ओतेक दूर अपन सबके खेत छै जे इए पा दल जन से जइे अबिये ह भगवान कृपा से कन बढ़ििया कन सुदर रह
हमस जखन छोट रहियै जखन बहुत मतलब पाँच सात साल के रहियै तऽ हमरो सब के मैया सब जेना धान कटे ते एगो आदमी खेत पर बैठे छल एगो आदमी संगे जाइ छलै ह जे रास्ता में कही जोन से बोझ अंगगना ने राख आबे
हँ हँ
हमर मैय रहै छलनि खेत पर बैठल आ हम सब हम सब के एगो हमहटा रहबे करिय हमर चाचा बेटी सब तऽ बाहरे रहै छलै तऽ हम रहै छलियै तऽ हम जन के पीछा पीछा जते बेर जाइ तऽते फेर जाइए अबियए फेरो
ह
खेसारी उऊपरे कि गोट उपरे कि किछो उऊपरे त जोन बोन के लोको सगे स्गे जाय
हँ
आब तऽ मशीन से कटेलो तऽ ओते दउन करेलो त ओते घोड़ा मे भरलो उठा कल
हँ आ य आ रास्ता मे जे ओ सब पटक देता एते जोर से बोझ ल त ओहोमे ओकरा सबके हँ झाड़े दुआरे ओहो पटक
हँ जैन जैन से माथा पर पटक द भारी लागे या अपन ओकर घर जते नजदीक रहतनि तत्ते पट्टे खितनि
पटैके हँ
अ ओकर पूरा झड़ जाय बोझ में से अपन बहार सोहार के बाद में लो जा ठा
हँ हँ
आ तैयो चोरबे वाली सब मैट तर सब में झाँप देस शी शीस बला बीच बीच क ओकरा मैट तोर में दऽ दे आ जखन लोग खेत सब से आब जाय तखन जा कऽ ओकरा उपार कर ले आ हमर बाबा सभ तऽ पहिले सब्जियो सब करे कोबी सब करे मटर सब करे खेत सब मे
हँ हँ
तऽ मटर के तऽ लोक कनि लाल लालची वला साग के लेल लोकके रहै छै
हँ
तऽ साग मौगी सब सब जा कऽ तोड़ि लै छिम्मी सब तोड़ि लै तऽ कुजरनी हाथे बाबा सब बेच दै छलै हँ तखनो हमसभ म जखन उपरै छलै जे बचि जाय फेर तऽ पियर पियर नहि भ जाय छै उपायर के लोक आनै छै
हँ
कखनो जाय छलियै मैया सब संगे तऽ मौगी सबके देखियै जे उएह हमसभ तऽ बच्चा रहिय ओतेक तऽ नहि मतलब बजियै डरसँ मौगियो सबके डर होय छलेए तऽ देखिए क उहेएमे सु सीस लऽ लऽ क आ कोनो गाछी कलमम एतेक के फेेक दै छलै बाद मे उठा क लऽ जाय छथि उहाए सब
हू आ अपनासभके जतय एखन घर यए ए एम्हर एहि दुनू ओ बट्टी चाचीवाला छोड़ि देऽमे तऽ अपनो सबके त अयमे बैगन कोबी तमाकु कुल उपजे कुजरनी सब आबै लै ल
तमा कुलो
हँ यै एकबेर तमाकुलो भेल रहै
तऽ उ तऽ महगा बिकाइत हेतै
केएन गेलियै हम धिया पुता रहियै थोड़े बुझ आबै महांगा सस्ता हँ हरिअर हरिअर खूब नचौ ह बलौकिया गोट नहि होइया तेहन तेहन पत्ता रहे छै चौरगर चौरगर
हँ हमसब तऽ एनेरे इनवाद्दा भगवती अपन सबके नहि छथिन तऽ इमहरका रस्ता मे जायछथि पैदल पैदल जे जाय छै गाछी सब दऽ कऽ तऽ उम्हर खेत नहि आबै छै ताहि दऽ के जे पैदल पैदल जाय छलियै तऽ ओहि खेत केने रहियै नवद्दा वाला सब के तमाकुल किनै रहै बहुते
ह एक बेेर अपनो सबके घरारी प एल रहे
नहि हमरा तमाकूल नै लेकिन कुसियार मक्कई ई सब बहुते होय छलै पहिले
एके बेर एतौ भेल रहै एतय तऽ सब्जी सब अहाँके खेत मे नहि होय सब्जी सब तऽ गरारिए पर होय छलै कियाकि गरारी नमहर रहैय
हँ हँ
हँ
हमर सबके मतलब खेतो नज नजदीके छै न जेना अपन घर से मतलब बड़कीचाची क घरसँ कनि दूर आओर मानि लौत एतबी दूरमे खेत छै तऽ उहेमे
हमरा सब के त देखते छी कते दूर छै अंदौलिये बाद में छै बड दूर छै
ओ तऽ बाइक से जाय छथिन तखन दस पन्द्रह मिनट लागै छै जाय मे
हँ हँ
तैयो लेकिन पप्पा बड़ अपन चलै छथिन पप्पा तऽ अपन पैरे जाय छथिन आबै छथिन तिन रोज आ ओसभ गेलथि ईसभ तऽ कोनो केओ गेलथिन तऽ गाड़ी से ओ सभ जाय छथिन
ह हमसभ तऽ जोन सङ्गे ओते दुर पैदले जाइयै पैदले अबियै बी तीन बेर तीन चक्कर तऽ लगबे टा करे तीन बेर गेनाइ तीन बेर एनाइ भैड़ दिन मे एक बेर भोर क काटि अतबै तऽ लोन एक बेर दुपहरके एक बेर सझुकी पहरके बोझ उठबै दुआरे पहिले थोड़े एते ट्रैक्टर सब पर लोक आनै पहिले तऽ माथ
नहि नहि पहिले तऽ माथे पहिले बात छै पहिले जोन से भेंटो जाय छै
हँ
पहिले सबके रहै कि नहि खटतै तऽ खेबै कि नहि मतलब जबै बोन करै लए तऽ अब जी सरकार हँ
हँ हँ
सरकार जे एकरा सबके देबऽ लगलै तऽ एकरा सबके आब अभाव खाय ले तऽ दिक्कत होइ न छै तऽ आब ई सब खेत जबे ने करतै नजत त त बोइन पर नहि खटे छै पैसा अपन खटै
हँ नहिग देल लोक फन क लोक ह
लऽ ले छिय गहुमो काटे के लेल पाय ले छियै
से कहाँ भेटैत रहैत छै कहाँ दुन
तैर धड़ त हन त खन मिलै
ह
आब कनि दिन मे लागे छै कि ओसभ बनते मालिक हमसभ ओकर सबके जोन बुन रहबै
ह छैहे लोकी आ हमरे यहा खेत पथार ल के सब मालिक बनल छै आ जे मालिक छै से
से ओकरा लग गिर गिराय छै ह
एतेक मोँन ह दऽ देत बजबै तऽ कहत खेत अपन कऽ लिअ हँ हमरा सबके सासुर सएह छै
हमरो सबके गाँव में तऽ सएह छै सब बेर कहतेन कि सुगर खा गेले सड़ जड़ गेलै तऽ रौदे भऽ गेले तऽ नहि फड़ले आ फड़े छै गाछ के खूब आ दऽ जेते उएहे एक बोरा आधा बोरा तऽ लोक की करत
हँ नहि दे छै आगू जे अपन द हो गेलैते उठाक जे मन भेल से
ओहो लोग जेझ छै कि पड़ता